कियाप
ठीक ऐ और की भऽ रहल ऐ
किछ नहि बैसल छलौंहा एगो समस्तीपुर वाला भाई के कॉल केने छलखिन हेँ
हँ
हुनका किछ नहि पता छलनिहे अपन मिथिलाञ्चलके बारेमे ओ कहै छलखिन हें ई सब की होइ छै नहि होइ छै हमरा पते नहि चलैया लेकिन हम रहि रहल छी सभ दिन गाँवेमे ताहिके बादो हमरा पता नहि अछि
अँ तऽ जे समस्तीपुरके छथि हुनका अपनसभके प्योर मैथिल नहि अबैत छनि ने पूरा नहि ओ बाजि सकैत छथिन ओ मिथिलाके अबै छनि मतलब कनि हुनकर सभके दोसर टाइपके रहै छनि
बजितो छलखिन हँऽ ओते फ्रेश स आवाजो नहि आबि रहल छलैन पता नहि कोन टाइप तू बोजै छलखिन ह समझमे नहि आबै छलै
नहि तऽ हुनका जे छै से अहाँकेँ सिखायल जेतनि मैथिली हुनका जे छै से अहाँके कहियौन जे सिखू आओर जहाँ तक हुए जहाँ तक हुए अपन मैथिली प्रयोग करू
हुनका कहलनि हे जे अहाँ बजियौ बढ़ियां स सिखियौ तऽ हुनका ने छोटो छोट वर्ड मे हुनका दिक्कत होइ छलनि हेँ जे कि ओ सब दिन गाँंवे में रहि रहल छथिन ताहिके बादो
हँ आओर अहाँके खाना पीना भऽ गेल
हँ भऽ गेल अहाँके भऽ गेल
नहि हम तऽ अहाँके ऑफिसमे छीयै एखन
अच्छा
हमरा सभके तऽ रोजगारमे अहाँ लागत नहि बस हँ नहि नहि आब भऽ गेलै अहांके लंच करतै बारह बजलै तीन बजे त फेर निकलिये जेबै
अच्छा कत्ते बजे स अहाँ के ड्यूटी रहैया
की कहालिये
कते बजेसँ रहैया नओ बजेसँ रहैया हेलो
हम अबै छी अहाँके हम अबै छी एगारह साढ़े एगारह बजे एलहुँ तीन बजे निकइल गेलहुँ
अच्छा ओ बढ़िया अछि सब नीक ऐ तहन त
हम काज करै कहाँ छियै काज करबबै छियै
अच्छा करै नै छियै करबाबै छियै
हँ काज हम तऽ जे करबाक जे रहै से पाँच साल केलियै ने
हं सेहो बा छी आब तऽ आहाँ सीख गेलियै, आब आहाँ सीख अच्छा
हँ ओकरा सबके कतहु कोनो दिक्कत भेल तऽ ओकरा स जे छै
हँ त तोरा हम गेल बस
हँ हमर छै अहाँके कस्टमरके जे छै से अथी केनाइ बात केनाइ कस्टमर स जेना क आउट ऑफ आउट ऑफ कन्ट्री के रहै छै जेना अहाँके कोनो कम्प्लेन एलै या किछ एलै ओकरा जे छै से अहाँके रिसोल्व केनाइ
मतलब अहाँ कॉलवाॅल, कऽ लै छियै हँ हँ बुइझ गेलियै
हम सभटा कऽ लै छीयै अहाँके जतेक काज दुनिआँके छै एकोटा एहन नहि छै जे नै करै छियै
खूब बढ़ियाँ अइछ कहां इन्टेलिजेंट बच्चा छी
हम अहाँके ऑलराउंडर लड़का छी
अहाँ से हमरा बात कए क पता चलै या कि गेके हरएक वर्ड मे पता चैल जाइ छै ने जे मतलब केहन बात करै छी अहाँ बहुत नीक लागैया अहाँसँ हमरा बात कऽ कऽ सच कहै छी अहाँके अप्पन बारे अपन मिथिलांचल के कल्चर के बारेमे हरेक चीज पता अछि हरेक चीजसँ अहाँ रिलेटिव छी तऽ एते नीक लागैए अहाँसँ बात करैत नहि पूछू
तऽ ओ तऽ नीत गप अइ एहन किछ नहि होइ छै सब ओ अपन अपन जे छै से भाषा कखनो जे छै आदमीकेँ अथी नहि करबाक चाही अपन भाषा जे छै न अपन हँ अपन मा तृ भाषा छै हमर जहाँ तक उम्मीद रहैयऽ ऑफिस मे जे रहलहुँ ने, तऽ ओतहु जे छै से हम अपन भाषे मे अहाँके गप केलो तहत ने दुनु सामने सामने नहि बुइ रहल छै तखने जे छै से अहाँके तखने जे छै से ओ हिन्दी या इंग्लिश जे ओ लैंग्वेज बजैया उपयोग केलहु नहि तऽ हम अक्सर इएह रहेये अथी जे भाई हम मैथिली मे बाजी हम कते के जे छै से हरियाणावला सबकेँ सिखा देने हेबै मैथिली
ई तऽ बहुत नहि ई तऽ बहुत करै छी जे अपना मिथिलाञ्चलसँ बहुत अपन भाषा कखनो नहि छोड़ै छी लेकिन आगा वला आदमी नहि बूझै छै तऽ फेर तऽ बाजय पड़ै छै ने
हँ मगर सिखबैके लेल आब जे बुझै छियै जे साफे ई नहि छै मतलब बुझय वला छथिन तैयो हुनका जे छै अहाँके घीच घीच के कोनो तरहे हं की करै छी खेल्लौं
को सिखाबै छियैनि आहाँ
हँ हँं हुनको सभके हम सिखाबैके कोशिश करै छियै आब नहि बाजता तखन तऽ कोनो बाते नहि छनि
से तऽ करै छी न हमरा से बहुत नीक आहाँ करै छी एना खाना पीना खेलौंहें कि नै खेलौ नास्ता
नहि हम नहि अथी नहि करै छियै भोरकेऽ नहि खेलहुँ तेलहुँ दिनके हम ओहिना अहाँके एमहर टेम्परोरी किछ खा लेलहुँ फेर रातिमे जे छै से किछ
बस एक बेर के हँ दिक्कत भ जाइत हैत ने बनाबऽ मे ऐ समे
मेन गप छै अहाँके उठैएमे जे छै से अहाँके एगारह बजे त हम उठै छियै साढ़े दस बजे
हँ फेर जल्दी जल्दी आहाँ तैयार होइत हैब फेर
हँ मतलब जे छै से नहेलहुँ तुरते आओर अहाँके जे गाड़ी स्टाट केलहुँ निकलहुँ
ओ
हू
हँ उहे समे आहां के टाइम बेस्ट भऽ जाइत हेऽत
मेन गप छै समय जे छै से कई द के बीते छै पते नहि चले या
हँ सही बात होइ छै जे बैसे छै तकरा नय पता चल छै समय नहि बीतै छै
मतलब सवा एगारह बजे एलियै हँ साढ़े एगारह बजे एलियै हँ आ हौवा देखियो जे छै से अहाँ के टेम बारह बाजि गेल जे मतलब हमरा हिसाब सँ हमरा बुझाए पाँचो दस मिनट नहि भेलै हँ अयला बारह बाईज गेलय
हँ सएह नऽ कहय छी सारे ग्यार
फिर
पतो नै चलल तयो हम सब छी हमसभ तऽ बैसारी आदमी छी किछ करे नहि छी फिलहाल में तऽ
अच्छा तऽ तऽ अहाँ पढ़ाइए करै छियै ने एखन
हँ हँं एखन तऽ फिलहाल हँ सही कहे छी पढ़ाइ करै छी
तऽ अहाँ जे छै से अथी कऽ लिअ डी एल एड ए कऽ लिअ बुझलियै बी ए भऽ गेलै ने
की कहलियै हँ हँ हमर ज ह बीए भऽ गेल अछि
अहाँ डी एल एड कऽ लिअ
अच्छा डी एल एड
आहां डी एल एड नहि नहि बी एड नहि क डी एल एड कऽ लियअ एतहिसँ कऽ लियअ हरियाणे बोर्डसँ कऽ लिअ यूनिवर्सिटी से और डी एल एड मे जे छै ने कम पाय लगै छै हँ तऽ ओहिमे कम पाइ लगैत छै ठीक छै
नौकरी होइ छै
आओर और अहाँके ओहिमे जे छै से अथीवला होइ छै मतलब प्राथमिक विद्यालय फेर देखने हेबै जे प पहिला सँ लऽ केऽ पाँचमा छठा तक
शायद आठवीं तक होइ छै आठवीं क छ
आठवीं तक ह आठवीं तक होइ छै आ नमा दसमा जे छै ने ओ भऽ जाय छै कियेक तऽ बी एड वला के रोखय छै
यौ हमरा अहाँ ई कहू जे बी एड बेटर रहतै मतलब बढ़िआँ रहतै कि गृ
देखियौ हमरा हिसाबसँ जे छै से बी एड नय सुनू हमरा हिसाबसँ बी एड नहि करू एहि दुआरे नहि करू ठीक छै जे कि बी एड जे छै ने बी एड जे छै से लाखो करोड़ो मे आदमी करै छै आओर अहाँ देखैत हेबै बी एड वला अक्सर जे छै से बेरोजगारे अहाँके भेटत
हँ इहो बात सच कहै छी कियाकि बहुतर आदमी के नहि भ
आओर डी एल एड के बारे मे कतेक अहाँके पतो नहि छैन जे डी एल एड की होइ छै
अच्छा मतलब डी एल एड मे जल्दी नौकरी होइ छै सेएह न
डीएऽ नोऽ नौकरी देखियौ नौकरी सब मे सेम होय छै डी एल एड मे ई भऽ जाय छै जे अहाँ प्राइमली स्कूल के पढ़ा सकै छी छीअ आओर बी एड मे की होइ छै जे प्लस टू वाला के दऽ दै छै सैलरी ई नहि छै जे ओकरा एक लाख भेट से अहाँके जे छै से दस हजार भेटत एहन किछ नहि छै गोभरमेन्ट के सैलरी जे नि अथी छैन ओ अहाँके भेटत बुझलियै तऽ हमरा हिसाबसे जे डी एल एड मे ई होइ छै जे अहाँके आऽ दू सालके बुझाइए कोर्स होइ छै आओर बी एड मे होइ छै तीन साल के
एग्जाम बी एड मे इन इंट्रांस एग्जाम देबऽ पड़ै छैय और डी एल एड मे नै देबऽ पड़ै छैय शायद हमरा
हँ आ दोसर जे छै से अहाँके जाउब अथी स दिक्कत होइया प्रॉब्लम होइया कोनो नै आब एतऽ सऽ मतलब आ दिल्लीसे जे छै से अहाँ अथीमे कऽ लेब दिल्लीे के यूनिवर्सिटी देख लेबै अहाँके नंबर कम रहै जादा रहै ओय स ओय सॅं कोनो फर्क नै छै अहाँ हमरा कहि देब हम ओहि अथीके प्रिंस प फोन कऽ देबै ठीक छै
अच्छा मतलब ओहि हिसाब से हम मतलब भ
हँ हँं ओ हम करबा दे अहाँके जे यूनिवर्सिटी सबसेॅं टॉप लागे दिल्लीमे
हँ
ओतय ओहि ओय युन्वर्सिटीमे हमर आदमी छै ओय युन्वर्सिटीमे हमर आदमी आदमी छै ओयमे हम अहाॅंके जे से छे देखबै जहाॅं तक हेत चालीस पैंतालिसमें अहाँके डी लेड भऽ जाय छै
चालीस पैंतालीसेमें
हँ चालीस पैंतालिसमे आ आ बी एड करबै तऽ ओयमें अहाकेॅं डेढ़ दू लाख रुपैया लायग जायत
गाँंव मे त ओतबी पुजाई छै मतलब गाँंव सब मे एतबी भी लागे छै लेकिन दू साल के कोर्स पूरा करैत करैत मतलब तीन तक पहुँच जाय छै गाँवमे तीन लाख तक लेकिन बी डि ए लेड मे शायद सावा लाख रुपया लागै छै ओना एक लाख पच्चीस तीस हजार के लमसममें
त हम्म ओहै कैह रहल छी सॅं नीक डी एल ऐड कऽ लियऽ डी एल ऐड के बाद जे छै से अहाँके प्राइमली स्कुल मे भेट जाय छै तऽ बुझते छियै प्राइमली स्कुल के केहन मास्टर रहै छै बैस रहल आओर अथी ऊन लके अप्पन सुयटर बिनलक बच्चा खेल रहल अय
हं हँ
तऽ हमरा हिसाब से अहाॅंके इ डी एल एड जे छै न सबसेॅं बढ़िया चीज छै ऊं डी एल एड कऽ लिऽ ओ बहुत नीक स्कोप छै
इ जे आहाॅं कहलौ हमरा डीए लेड के लेल हमरा पता नै छलै अय के बारेमें लेकिन आब हम सोचबै शायद हेतै त हम इहेय क लेबै डी एल एड बी एड नहि करबै
किया तऽ अयमे ई होय छै ज सबसँ कम दखियौ अयमे ई होय छै जे सबसँ कम पाय लगै छै ठीक छै
हँ सबसेॅं कम हँ
आ तकर बाद जे छै से अहाँके नौकरीके ज्यादा चांस आ ब बा बी एडमे की होय छै बुझलियै उड़ीस ढील जेना अहाँ हर घरमें दखबै- हर घरमे बी एड केयने देखबै बैसलै अछि
हँ सेतऽ होय छै ई चीज हमरा नीक लागल जे हमरा अहाँ कहलौं जे सबे घरमे छै बैसल लेकिन नौकरी जल्दी नहि होय छै डी एल एड के बारेमें हम तैंय नै पता छलेए इ चीज के बारेमें लेकिन आब पता चैल गेल
किनको नै पता रहै छै डी एल एड के बारेमें गाँंव के आदमी के किनको नै पता रहै छै आ ओर अहाँके जे छै से दू सा मतलब बुझियौ न तीन साल जायत जायत अहाँके गवर्नमेंट नौकरी अहाँके लायग जायत
अच्छा तीन साल के अंदर मतलब दूओ हम माने छियै चारि सालमें मतलब नौकरी जॉब हम्मर भऽ जायत
चारि सालमें अहाॅंके भऽ जायत आ बी एड कर बी एड करबै तऽ तीन साल अहाँके बी एड के अथियेमऽ लागत ओकर पूरा कम्प्लीट
हँ आओर ओयके साथ - साथ सुनऽ में आयल जे पीजी के डिग्री सेहो लागे छै बी एड मे
नै नै जखने अहाँ जे छै से जखने अहाँ कोनो अथी कऽ लबै बुझलियै हलो जखने अहाँ बी एड कऽ लेबै बी एड कऽ लेबे या डी एल एड कऽ लेबे बुझलियै डी एल एड होय छै बारहवीं लेवल पर में जे आदमी कऽ ग्रेजुएशन करैत करैत ग्रेजुएशनो भऽ जाय छै आ प्लस डी एल एड सेहो भऽ जाय छै आओर बी एड होय छै अहाँके हँ आ बी एड होइ छै अहाँके अथीके ग्रेजुएशनकऽ बाद
ह ई तऽ ग्रेजुएशन के बाद, हमरा ई चीज पता छल लेकिन ई नहि पता छलैय जे डी एल एड मे मतलब एते चीज छै आऔर बी एड मे एते, बी एड के बारे मे पता छलैय हमरा
जे एहिसँ पहिले हमरासँ कॉन्टेक्ट केयने रहितहुँ तऽ आइ के डेटमे अहाँके नौकरी भऽ गेल रहिता किया तऽ अहाँके इमहर ग्रेजुएशनो ख खतम भेल अहाँके एमहर ग्रेजुएशनो खतम भऽ गेल बुझलियै
हँ सही बात अहाँ ई बात कहै छी
इम्हर जे छै अहाँके डी एल एड के डिग्रीसे भेट जैत इमहर ग्रेजएशन कऽ से भेट जयतैय आ उहाय जे छै एखन गूगल पर मे अहाँ सर्च करियौ एखन जे छै डी एल एड के पचास हजार वैकैंसी निकल्लै हं पूरा इंडिया में
बाप रे
पचास हजार आ जे कि अ सुनियो जाहिमे पचास हजार मऽ एखन तऽ पाँच लाख आदमी बी एड पाँच लाख आदमी डी एल एड कऽ चक्करमे फार्म भरलकै हन आब बुझ जाइयौ आऔर ईहाय जऽ बी एड केँ